होएत, ठीक छै।
ठीक छी आहाँके आँहा ठीक छी
ह हमहुँ आब ठीक छी
ठीक छी
ठीक सएह सब नीक एना रहै जाय सएह कहै छियनि भगवतीके सभके स्वस्थ रखथून की सब होय छ्लै कतहु गेल छलहुँ ये एक दिन गेट ल
रही हम तऽ गेले रही बाबा धाम गेल रही चारि दिन लेए हम तऽ बाबा धाम गेल रही बाबा राम स एलहुँ हें बबा धाम गेल रही बबा धाम स एलहुं हें आब कनि मोन थाकल य नीक रहल रहल हमरो बबा धाम के यात्रा